हेलो की हाल की हालचाल
ठीक छै अपन देखब
बढ़िआँ
आइसा मधुबनी सँ
बतबनीसँ मधुबनी खास प्रॉपर मधुबनी की परदेश
नहि छी तऽ हम मधुबनी के छी पोखर रहल छी अहाँके गोहाटी मे
अच्छा गोवाहाटी गोवाहाटी असम अच्छा अच्छा अच्छा
विवाह शादी के बाद अपन बिहारमे मधुबनी मे रहि रहल छी न गाँव गै छै हमर डभा छै बाबाथ लोक
अच्छा अच्ा अच्छा अ्छा
मधुबनीआप हम बच्चा सभके पढ़बयके परपस कर
अच्छा
ह आँ
हम छी दरभंगा जिलासँ आओर रहैत छी बम्बईमे
अच्छा
ह
कि करहल छी
बम्बई मे हमर खास बिजनेस चलै हय राति मे
ह हू आठ ब बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस करै छी आठ बजे के बाद आ बाकी टाइम इमहर उमहरके काज करय पड़ल छै
अच्छा आओर फैमली मे के सब छै
फैमिलीमे भैया भौजी आ बहिन
आओर कहू
आओर हँ सब ठीक ठाक छै
मतलब अहाँ पढ़ाबैत छियै कि की करै छिय
हँ पढ़ाबे छी स्कूल टीचर छी
स्कुल टीचर कहाँ मधुबनीमे
हँ मधुबनी मे
कोन स्कूल में
ऑरेज वैली स्कूल छै प्राइवेट स्कूल
गाँव के
हँ मधुबनी के छै
अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँ अप्लाइ नहि केलियै सरकारीके लेल
नहि हम नहि
अच्छा अप्लाइ कऽ लेब ने
देखै छीयै
एखन तऽ भर्ती मजबूत भऽ रहल छै ने ताहि दुआरे
ह
ओ भोजन न नास्ता उस्ता भेलै
हँ नहि आइ मे फास्टिंग मे छि
चाय फास्टिंग गुरु बार चाय पीहुँ चाय पीलहुँ कि चायओ नहि पी सकैत छी
कहाँ किछु बाहर चाय नहि पिबै छी फास्टिगं मे
तऽ चाय पी सकैत छी ने
वाहर अपैैत कपैत वाला सिस्टम हो जा छै ने
हू हू
बाहर नहि पिबै छी रूपमे पर जा क
अच्छा अच्छा अहाँ रहितो छियै मधुबनियएमे
हँ हं मधुबनीमे स्टेडियम चौक पर
ई कते लै या हम तऽ बाटा चौक थाना मोड़ ई सब तऽ देखने छियै तेरह नम्मर गुमती देखने छियै
अहाँके आ
आँ आइ पी एस तऽ हमर बाजूएमे छै इण्डियन पब्लिक स्कूल
हँ तऽ दरभंगा मे ने तऽ मधुबनीयो मे छै अथी
मालूम हय बसुआरा के आगे वला
ओहि‌ ठाम छै
अच्छा ई तऽ मधुबनी हवाई अड्डाके रस्तामे आबैत छै ने यै
हँ हँ हँ
उहै तऽ हमहु कहय छी ओहोसभ तऽ देखने छियै आई पी एस स्कूलो पुल के नीचे एकटा पुल आबै छै ओहिके नीचे पढ़े छै राइट राइट हैंड साइडमे
हँ बस बस आइ पी एस सँ दस कदम के दूरी पर एतय छै अहाँके बजरंग बली मंदिर ओहिठाम स्कुल छै
बुझि गेलियै बुझि गेलियै नो किलोमीटर हमरा घरसँ मधुबनी स्टेशन अछि तऽ हम नहि बुझबै तऽ के बुझतै
हँ अच्छा
हँ
हमरा लागै हमरो गाँंव तरफ एल हन
रैयाम बलिया के नाम सुनने हेबैय
हँ हँ
ह अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अहाँके टास्क पूरा भेल यै
हँ नहि कहाँ पूरा भेल हमरा टाइमे नहि भेट रहल है ज्वाइन तऽ कलेब टाइमे नहि भेट रहल है
इएह बात हो जाइ छै हमरे वाला हालै छके
आ बात ई रहैत छै जहन फ्री भऽ जायब तहन केओ फ्री नहि रहत
हँ हँ
नहि
हम फ्रि हेबै एक बजे के बाद अखन हमरा एल छी
ह्म बिलकुल
एक मिनट कनि होलड पर अहाँ रहब अहाँ किछ बाजब नहि ठीक
हूँँ
हेलो हेलो
ह कहु ने
हेलो हँ हँ
अच्छा ओइ मे कते तकके स्टूडेन्टके पढ़ाबै छियै अहाँ
हम पढ़ाबै छी नर्सरी एलकेजी युकेजी
नर्सरी एल के जी यु के जी बहुत नीक किछु तऽ किछु करै छी ज्ञान देबयवला बहुत बड़का ज्ञानी होइ छै
फिलहाल एखह जहान के बहुत जादा जरूरत छै
आँ
फिलहाल अखन हमरे बहुत ज्ञान के जदा जरूरत भऽ गेल अछि
देखियौ ज्ञाने एक एहन चीज होइ छै जे लोकसँ लेबऽ पड़ै छै आ लोक के देवय पड़े
देब पड़ै छै सही बात
ज्ञान कहियो ककरो ज्ञान पुरा नइ भेलै ह इ चीज याद राखब अहाँ अहाँ जैइ क्षेत्रमे रहबै ने ओइ क्षेत्रमे ज्ञान अहाँके कखनो खतम नइ हैत
हँ बिलकुल बिलकुल
जाहि क्षेत्रमे रहबू ओहि क्षेत्रमे अहाँके ज्ञान खतम नहि हएैत चाहे ओहिके लेल ओइके लेल अहाँके किछो
ओहिके लेल अहाँके किछो मतलब कहै नहि छै लोक जे जे जय आय मनि कऽ चलु अहाँ टीचर लाइन मे छियै टीचर लाइन मे अहाँके कतबो ज्ञान भऽ जायत लेकिन ओ ज्ञान जे छै अहाँके ऊपरे जायत नीचे नहि जायत ओएहल के मतलब जे किछु रहै छै ओहिके आठवीं नओवीं दसमी जे किछु होइ छै
हूं
अबि ओहिके बाद पाला दूसरा तीसरा चौथा चलिते रह छै चलिते रहैत छै कहियो ज्ञान एहन चीज से जे खत्मे नहि आय
हुँ
आब हमसभ स्टीजवला लाइनमे छियै तऽ हमरोसभके लाइनमे कहियओ ज्ञान खतमे नहि होइ छै रोज नया नया नया नया आब की कहैत छै पाठसभ तैयार होइत छै जकर ज्ञानो नहि हमरा रहैए की बुझलियै
ह
बहुत एहन चीज आहां के एहन कोनो लाइने नइ छै जाइमे ज्ञानके जरूरत होत ज्ञान खतम भऽ जाइ जे ज्ञान अहाँके आजीवन अहाँके लेबऽ पड़त
बिल्कुल सही बात कहलिए
हाँ बौआ अहूँके बहुत एहन चीज भेट जाइत हैत जेकर ज्ञान नइ होइत रहततऽ अहाँकेँ मतलब ककरोसँ ज्ञान लेबय पड़ैत ह जे ई चीज केना होइत छै यौ
न
की बुझलियै तऽ उएह चीज होइ छै बाँकी और की कहु अहाँके सब अहुँ बुझिते छी अहाँ टीचर आदमी तऽ अहाँकेँ तऽ जादा ज्ञान हैत आँय
लाइफ मे बहुत परेशानी ह हमर चलि रहल छै
देखियौ परेशानी किओ नहि होइ छै नहि परेशानी लाायक होइ छै ई जे लिखल होइत छै ने ओ ओ अहाँकेँ करहे पड़त
से त छैय कहियो सोचने नहि रहै लाइफ मे यौ एहन सिचूशन ऐ एह टीयूशन मे ल क आबि जायत
ह
देखियौ कर्तव्य ही सबसे बड़ा कर्म है
वहिमे लागल छी अपन अपन पूजा पाठ करताबै ओहिमे लागल छी
कर्तव्य जे छै सबसे बड़का कर्म होइ छै एक चीज याद राखब अहाँ अपन कर्तव्य करैत रहू अहाँके कर्मो नीक हैत
एकदम साइलेट किसी पूस अगर आवाज सुने
कि बुझलियै
कर्तव्य बहुत बड़का कर्म चीज होइत छै अहाँ नीक कर्तव्य करू नीक कर्म हइ
हँ बिलकुल
आब हम घर बैसल रहबै सुतल रहबै तऽ हमर केओ करम लिख देत घर तहन घर बाहर निकलबै लोक सब मिलबै किछु काज करबै तहने ने साँझमे किछु कम आबै छै जे भाइ तऽ एतेक की भ गलो तु ल क जो
हँ
आ सुतल रहबै तकिया लगेने रहबै अथि ओ चलि कऽ आबि जेतै से थोड़ी नइ छै
ई तऽ पॉसिबल छै हे नइ कर्मे धर्म छै
हँ कर्तव्य करू कर्तव्य कर्तव्य मतलब की कर्तव्य मतलब कि मतलब संङघर्ष करू अपना आपमे मजबूताई लाबू कोनो चीज मे अहाँ डै खड़ा रह काज करू भ तऽ जर जार सी बात छै फल भेटबे करतै आय आमके गाछ लगेबै आय आय लगेबै काल्हि भेने पैघ भऽ जेतै तऽ दस साल बाद ओ हमरा खुएबो करत
हँ
की गलत कहै छी
बिल्कुल बिल्कुल सही कहै छी
तऽ जब तक अहाँ ओ गाछके लगेबै नहि ओकर पालन पोषण नहि करबै ओकरा सेवा नहि करबै तऽ ओ अहाँके फल केना देत
हँ बिल्कुल
आ ओकरा अहाँ सेवा करियौ बढ़ियां से रखियौ घेर घारि दियौ पानि टाइम टेबुल दियौ पैघ भऽ जेतै पाँचे साल बाद पता चलत त ओहिमेसँ एक क्विंटल आम निकलि गेलै
हँ हँ ह
आँ ओकरो लागे छै ने उहो सोचै छै हमर मालिक एते हमरा एते मेहनत से हमरा पाल रा हर कदमप साथ देलक तऽ हम किए नहियै त उएह चीज होइ छै दुनिया के छोड़ू एकटा आम गाछ के ल साधारण देख लियौ वएह बहुत बड़का बात
ई त सही बात कहलौं ह
ह दुनिया लोग के छोड़ू लोग तऽ आय काल्हि मौसम बदलि जाय छै तऽ लोकके
लोक त तुरत अपन त के होइते ने छै
तऽ जहन भगवान मौसम तीन चारि रंग के कऽ देलखिन तऽ लोग कते रंग केने हेती
ह ह
हूं हूं हूं के ऐ
हाँ विवाह तिवाह करे के प्लान देने
वियाह देखियौ लड़की नीक रहतै तऽ कऽ लेबै
हमहु अपना देवर लेल लड़किये ताइक रहल छी
ह
भेटे नहि रहल छथि
अच्छा अच्छा अच्छा भेट जेता खोजियौ
हो जाै ने बहुत ल अपना हिसाबसँ नहि भेटल बहुत हाई फाई चलि जाई छै यऽ बहुत लोएस्ट ख जाइ छै हम त ब
की करै छथि अहाँके देवर से
अचार नहि छै आद पार्कमे दलमे
अच्छा अच्छा अच्छा हमरा लेकिन टेंशन नहि यऽ बियाह तियाह कसम कहै छलै हम जहिया चाह सोचि लेबै तहिया विवाह भऽ जेतै
हा
किया कि हम अपन किरदार के हमेशा साफ कऽ के रखय छी हमर किरदार के कियो गंदा नै कहि सकेया गाँव से लऽ क शहर तक जतेय ध मतलब जतेय